हुं, प्रणाम! प्रणाम! की हाल चाल छी। प्रणाम हम कहलु, प्रणाम। अहां नै सुनली? ए जी सुनू नै
जी सुनली।
कहू हमरा फिर प्रणाम! नमस्कार! नमस्कार। कहिली आउ महिला सशक्तिकरण समाज के विकास पर, चर्चा करल जाउ।
जी।
करल जाउ।
जी 'बिल्कुल' करू।
हां, सही बात! ई विषय बहुत महत्वपूर्ण छै। जते के शिक्षा और रोजगार स होत छी, ओतेके महिलााक के सहभागिता सेही होत छै।
बिल्कुल। हां बेटी शिक्षित होय तऽ, पूरा परिवार शिक्षित होएत अछि।
बिल्कुल सही बात छै, जैसे कि हमर परिवार आब बिहारमे, बहुत परिवर्तन दिखाई दैत छै। बेटी सब, स्कूल, कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षा पुलिस प्रशासन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग अ व्यवसाय, सब क्षेत्रामे, आगा बढ़ि रहल छी।
ई गर्व के बात अछि। मुद्दा कमक केहूँ क्षेत्रमे आजुओ, बाल विवाह, दहेज अशिक्षा, आ भेदभाव जहां जकाँ समस्या मौजूद अछि।
सही कहलु। ई समस्या कानून से मात्र नहि बल्कि समाज सोच समाजके सोच से बदलाव दूर होय
परिवारक बाँटि के समान अवसर देबाक चाही।
सही बात छै।
बाजू
बाजे छीयै। आब बेटा सबके बचपन स समान समा हँ आ जिम्मेदारी के शिक्षा देबाके चाही।
हँ पुरुष आ महिला एक दोसराक सहयोगी बनथी। त समाज तेजीस आगे बढ़त
हुं। सही बात छै, समाजके तेजी से आगे बढ़ाबै ले के ले ई त जरूरी छै। आब चलू आबो प्लायन पे बात करल जाउ, इहो बहुत बड़का स समस्या छै।
हुं। बहुत युवा रोजगारक खोजमे दोसर राज्ये चलिल जाइत छथि। ओतेहे मेहनत करै छथी। मुद्दा अपन घर परिवारंस दूर रहबाक पीड़ा अलग होइत अछि।
होय त छै बहुते पीड़ा होइ छै, हमरो बेहुते होइ छै पर हमेशा नै होइ छै कख नो कखनो हमरो मन करै छै हमहुं गाँव जाएल हुंआ जाके खेलब कूदब पर ऐसे त नै होइ छथिन। अहांँ कतेक बच बच्चा अपन बाबू के महीना से नहीं देखते छथि। परिवारके भावनात्मक रूप सं प्रभावित होइत छै।
हमरो पीछे से अहाँके एगो आवाज आबे छे।
हां होैय छै
अहुंके केक किछो आबै छै आवाज हमरा पीछू सं?
अहाँ के
बाजियौ नय
अहाँ के इधर से कॉल आबै छै।
हां हमरो पता छै एते
केकरा फोन पे आबे छै, अहां के फोन पे आ रहल छै।
हमर फुफाजीके कॉल आ रहल छै।
केकरा फोन पे आ रहल छै, अहाँ के फोन पे आ रहल छै।
हां बिल्कुल।
तऽ एखन अखनी काट दियौ तऽ अहाँ पाँच मिनट बाद कॉल‌ स कॉल कर लेब, अहाँ फोन करा के
काट देली।
चलू बाजै छी हम।
जी बाजू। बाजू नै।
पोको पोको हां कतेको बच्चा अपन बाबू के महिनासँ नही देखते छै। परिवार भावनात्मक रूपसे प्रभावित होइत छी।
जहां बिहारमे उद्योग पर्यटक, कृषि आधारित, उद्योग खाद्य प्रशंसकरण आई टी, आ लघु उद्योग, विकास होय तऽ बहुत लोक, अपन राज्यमे रोजगार पाबि सकत।
सही बात छै, रोजगार तऽ ई से होय बाकी पर्यटन सेहो रोजगार पेघ स्रोत बनी सकै छी। बिहार, ऐतिहासिकक, सांस्कृतिक दृष्टि सं अत्यंत समृद्ध छी।
बिलकुल, सही बात। देश-विदेशक पर्यटक एतहि अबथि त, होटल परिवहन हस्तशिल्प आ स्थानीय व्यवहार सबके लाभ होयत।
बिलकुल सही बात छै। लाभ त होयत। पर अहांके आर हमरा के लाभ नहि होयत, पुछियौ केना?
कहै छै।
त से नहि, अहां और हमर ने इ होटल छै ने हम अहां और हमरा के हस्तशिल्प आबै छै। ने हम, कोनो परिवहन के चलाबै छी।
हां नहि होएत अपने लागि।
चलु कोइ बात नहि छै। बाकी भ्रष्टाचार पर अहांके कि विचार छी? अहां के फुफा देखै छी केना, चिरा चिला रहल छी हमरा पिछे। हमरा जायके पड़त, चिखने चलह करल जाउल, बताए अहांके विचार की छी भ्रष्टाचार
कास, समझ पयब पढ़ाने सं एक अछि जहां परद सिक स्थिरता आ ईमानदारी बढ़त त योजना लाभ सही लोक धरि पहुचित
सही बात छै जे पारदर्शिता और ईमानदारी बढ़त ताहि योजना के लाभ लोगत सब लोग संग तक पहुंच सकै छै। आ नागरिक के सबके सेहो नियम पालन करबा के चाही।
बिलकुल सही बात छै। केवल सरकार नहि, प्रत्येक नागरिक जिम्मेदारी छथि।
बिलकुल सही बात छै। आ इन भ्रष्टाचार और अन्य समस्या के साथ-साथ ई पर्यावरण संरक्षण पर सेहो ध्यान देबा के आवश्यकता छै।
अवश्य अधिकाधिक वृक्षारोपण, नदीक स्वच्छता, प्लास्टिक कम उपयोग आ जल संरक्षण समयक आवश्यकता अछि।
ते अहाॅं बताउ अहाॅं केते पेड़ लगा लय छिय छथिन, अहाॅं केते पेड़ लगेलिये छियै?
हम खुद से पेड़ लगयले छथि चारि पांच पेड़ लागल छै।
बहुते नीक काम केलियै अहाॅं। अहां के ऊपरवाला स्वर्ग ही देते हमरा अपन गामके युवा सबके एकजुट कऽ स्वच्छता अभियान चलाबै के इच्छा छै, की कह रहल छी अहां?
बिलकुल सही बात, बिल कुल सही बात करय के चाही। बहुत नीक विचार, एहन छोटा प्रयास समाजमे बोहोत परिवर्तित आनात आछि।
आनैत छी सही बात छी। शिक्षा, स्वास्थय, रोजगार, महिला सम्मान आ पर्या वरण ई पाँच क्षेत्र पर एक संग काज होए तब बिहार बहुत आगू आगे जा सकै छै।
बिलकुल सही बात बोलली अहाॅं हमरो पूर्ण विश्वास आछै बिहारक इतिहास गौरवशाली रहल अछि आ भविष्य सेहो उज्ज्वल बनाओ जा सकैत अछि।
बिलकुल सही बात छै। हमरो पूरा विश्वास छै, पूरा है विश्वास। हमरो मनमे है विश्वास कामयाब होइब हम सब। आखिर परिवारतान परिवर्तन कोन लोक करते छै हमसब
प्रत्येक नागरी प्रत्येक नागरी जहाँ अपन कर्तव्य, ईमानदारी, निभायब तः राज्य आदेश दुनू विकसित होयत।
चलू आजके चर्चा बहुत भए गेल, बहुते नीक विचार। पे, चर्चा करलिय अहाँ आऔर हम। आब हम रखे छियै, प्रणाम।
जय मिथिला, फेर से भेंट। खिताब।
'बिलकुल' भेटब नमस्कार।